हलो, आवाज अचेव ती?
हा- हा, तांखे अचेव ती दीदी?
हा -हा, अचेती हरिओम भेण हा अचेती आवाज़ु।
जी -जी वाहेगुरु।
हा वाहेगुरु। ॿियो हा हा सभु बढ़िया आहे, ॿियो थी वई सुबुह?
हा -हा- हा हाणे नाश्ते जी तैयारी।
अच्छा, हा -हा थी वियो। सभु थी वियो हाणे मथे ईंदा आहियूं। नाश्तो हिनमहलु न अञा देरि सां कंदा आहियूं।
हा त असांजी भेण वेंदी आ न स्कूल, त हुनेखे ठाहे ॾियणो हूंदो आ जल्दी। हा असां त पो हा देर सां खाईंदा।
दो पोक न
हा असां हा न सकूल ठाहे ॾियणो हूंदो आ बस साढी अठे हली वेंदी आ स्कूल, वरी ॿी बजे इयं त लॻंदो आ न ॿार बुख ते रहे।
हा न ॿारनि खे ठाहे ॾियणो पवंदो आ न।
हा
ह ह ॿियो- ॿियो मां हाणे मथे डस्टिंग पई कयां पोइ वरी पो नाश्तो देर सां ठाहींदीयां इन लाइ सुबुह डस्टिंग छॾंदीीअयां।
अच्छा ॿार वॾा तव!
हा हा वॾा आहिनि हाली सुम्ही पिया हूंदा आहिनि ॾह साढी नवे उथंदा आहिनि
हा वॾु कन पंद
ईअं जोकी दुकानु वेंदा आहिनि त पोइ वरी इन लाइ साढ़े ॾह उथंदा आहिनि हिकु कॉलेज वेंदो आहे हिकु दुकानु वेंदो आहे।
अच्छा घणॉे तस कॉलेज कयो फस्ट सेकीण्ड?
न न हू एल एल बी जो कोर्स थो करे त पंजनि सालनि जो जस्ट चोथो साल तस अञा त हां हम त कॾहिं वेंदो आहे कॾहिं न वेंदो आहे हा बारिश राति खां पई थी पए अॼु।
हा असांजे हिते पए थी पई धीरे धीरे आ पर पणी पए थी
हा धीरे ई आहे हाणे धीरे थी वई आहे लेकिन पए ई पए थी।
री हुएं धीरे धीरे पए ई थी न
ख़राब ही आहे
ह हा ॿाहिरि त शहर में ॾाढो थो पए हिते वरी बि ठीकु आह।
कहिड़े शहर जा आहियो?
असां मना कंदासिं शह ॿुधाइण लाइ
न न हुन में कोई हो काने बुध
अलाए मां त मिकी सा ॻाल्हायांती त चई न न ॿुधाइणो आ शहर हा उहोई कोई कुझ थो चए कोई कुझु थो चए
हा हर कोई पंहिंजो ॻाल्हाईंदो सभु पंहिंजो पंहिंजो चवंदा आहिनि की केर कीअं केर कीअं हमम
हन
कॾे?
सत्संग वग़ैरह त वेंदा हूंदव न न
हा हा वेंदी आ न राधा स्वामी सत्संग ते वेंदी आहियां
अच्छा राधा स्वामी में हा रोज़ थींदोा अथव
रोज़ु न जीअं मंगलवार अॼु बि त अॼु शेवा ते मम्मी वेंदी आहे त हाणे बारिश पई पए त न वई आहे हे बि वेंदा आहिनि मम्मी बि वेंदी आहे शेवा ते
हा भा जे घर वेंदा त वेंदोली
हा त न वई आहिनि अॼु ऐं मां पोइ वरी जूमे वेंदी आहियां ऐं हा ऐं पोइ संडे ॾींहुं सत्संग हूंदो आहे ऐं विस्पतिॾींं बि सत्संग हूंदो आह ॿ ॾींहं सत्संग हूंदा आहिनि हफ्
अच्छा सेवा ॼो डीह अलिग हूंदोतव सतसंग ॼो डीह अलिग हूंदोथव?
हा शेवा रोज़ हूंदी आहे जंहिंखे जहिड़े ॾींहुं वञ वञिणो पियो वञे भले
अजुकेॾीह
कोई हो न हूंदो आहे की भाई हीन ही डीह शेवा आहे
अचछा ईअं हा सुठो आहे न जेखे जीअं सोलो लॻे भई टाइम मिले हली वञजे।
हा उ
असां हा मुयी मम्मी निरंकारी आ। मा वाहेगुरु खे मंञिंदी आहियां
भवन वेंदी हूंदी ह न
ह पासे में ई आ भवन बिल्कुलु
अच्छा पो त सुठो थव उते बि त डेली शेवा हूंदियूं आहिनि भवन में हूंदीयूं आहिनि न उते बि डेली शेवा?
हिकु नंढो भवन आ, हिकु वॾो भवन आ आहे निरंकारी आ संडे संडे उतेे वॾे भवन में थींदो आ उहो थोरो परते आ
अच्छा, हा हा इतवार ॾींह थींदो आ न हा।
हिकि ॾींहुं हितेे शाम जो थींदो आ अंऊ सुबुअ जो बि थींदो आ सत्संग सुबुअ शाम थींदो ई आ
अच्छा, ब्यास जा इन रा राधा स्वामी जा बि इय वॾनि शहरनि में ॿ ॿ हूंदा इनि सत्संग घर नंढनि शहरनि में हिकु हूंदो आ हा हम्म
हे गुरूअ ई रहमत सां अंउं शाम जो रोज़ु थींदो आ अंउं सुबुअ जो वॾे भवन में रोज़, छोजे जेनट्स वेंदा हिनि न त उते हा सुबुअ जे टाइम लेट थींदो आ ॿिनिहिन जो आ जाहि फुन जो बि थींदो आ मायुंनि जो बि थींदो आ पर जीअं जेको वंञें सुबुअ जो शा टाइम घटि तो मिले न मायुनि खे
हा हा सुबुअ लेडीस घटि वेंदीयूं आहिन लेकिन सत्संग जे लाए वें वेंदा ई आहिनि ॾाढा माण्हूं असांये हिते संडे ॾींहुं सत्संग हूंदो आ त वेंदा ई आहियंऊ सभु, पूरो घर वेंदो आ
वेंदा इनि न इतवार ॾींह वेंदा इनि जीअं ॿिया ॾींहं रोज थींदो आ उते सुबुअ जो
हा हा ॿुधियो आ जाइ निरंकारी भवन में रोज़ ई थींदो आ हा
हा सुबुअ शाम ॿ टाइम गुू त र तंद से गुू सजड़ो हम्म, फालतू आए गुरू ए दर ते हली वंञिंजे गुरून जा वचन ॿुधी अचु
हा सुठी ॻाल्हि आ पाण हम्म, अंउं टिकाणे वग़ैरह न वंञों?
ठीकाणों पासे में ई आ गुरूद्वारो हरे माधव बि आहे दरबार उहा परिते आ बाक़ी थले ई गुरू नानक जे दरबार सब आहे वाहेगुरु जी
अच्छा उहा साम्हूं तव ह न चंड्र ॿंड्र ॾींहिं वेंदा हूंदव न टिकाणें चंडू वग़ैरह में वेंदा हूंदव न
हा हा अमृतवेलो में थींदो आ न असांजे हिते
हा ओॾे वेंदा आहियो पो, हा हैलो आवाज नथी अचेव?
हा हा अचे थी न तहांखे अचेव ती?
उते त अ बर बिल्कुलु टाइम सां वंञिंबो आ न
हा न न कोइ ज़रूरी नाहे, साढी चंईं चालू कंदा इनि पो जीअं अचनि संगत जींअ अचे
छह बजे ख़तम थी वेंदो आ न?
हा हा।
टैब ते ख़तम थी वेंदो आह त वञण हा वञिणो ई वञिणो पवंदो आ सवेल।
हा उहो त आहे बसि सुबुह निंड बि नथी खुले न, उ न बि चली
हम
थी वयव कम?
ॿियो तव्हांजा घणा ॿार तव?
अ मां छोकिरी आहियां।
अच्छा छोकिरी आयो ठीकु आ न। ह छा की घणी उमिरि तव?
मुंहिजी पंजवीह।
अच्छा। जॉब वॉब कंदायो, पढ़ाई थी वियव पूरी?
हा पढ़ाई थी वई, सिलाई सुबंदायूं रेडीमेड।
अच्छा त ईय, इहो बि सही आ। ह ऐं सूट वग़ैरह सिबी वठंदायो?
हा हा वॻा बि सुबंदा आहियूं, न जीअं कुर्तियूं वग़ैरह रेडीमेड में।
अच्छा,
ड्रेस सिबंदा आहियूं, कुर्तियूं सुिबंदा आहियूं।
अच्छा पो हिते घणी ई सिलाई लॻे यानी तव्हांजे हिते?
असांजा जीअं रेडीमेड इयं उअ पकी सिलाई जेके कंदाइन त हुन खे ॿ अढाई सौ वॻो मिलंदो तन। अढाई सौ ट्रे सौ अउं बाक़ी असां असांखे रेडीमेड बि कोई ॾींदो आ न सिलाई वारो इकट्ठा हा त पो ॿारहें जे पीस पंदरहें जो पीस, थोड़ो डिज़ाइन जे मथां आये जीअं
अच्छा हिकु हिकु सिलाई करे अउं ॾींदा हूंदव न न
न न पूरो कुर्तो सुबंदा आयूं।
अच्छा पूरी कुर्तो पूरो सुभी ॾिन्दा आयो?
पूरो कुरतो सुबंदायूं बसि हो पास असां कटिंगणी कंदा आहियूं म नोललो म ह बान पटी कटी लूं झालर वारियूं रेडीमेड ई थी न न न नो व को
हा पहिरां ॿुधियो हाणे त ॿुधियो ई नाहे। कॾहिं की रेडीमेड सिलाई हाणे किथे ॾींदा आहिनि।
न ॾाढी आ असां जे हिते त एॾा माण्हू वठंदा आहिनि भया वठंदा पड़तां पड़तां ईंदा तसि वठण गांव गांव मां भया। सलवारूं वग़ैरह सभ ॾींदो आ न जेको कर सभ बिस्केटूं, सलवारूं, कुर्ता
जेंखे जेको सुभणो
हा- हा, उनजो थींदो ई तस बारहां ई महिना वरी मधी वधी जीअं हुलंदी कुरता कान बी शटियूं व शटूं कान सलवारूं पर असां कुर्ता ई खणंदा आहियूं वधीक
अच्छा मां कटनीअ में ॿुधो हो कीं बुशेटियूं वठंदियूं आहिनि अउं पड़ा।
हा पड़ा हाणे घटि थी विया आहिनि बाक़ी बुशेटियूं वधीक आइन।
हा पड़ा हूंदा हन पहिरां पड़ा अऊं बिुशेटियूं ॾींदा हुआ न जो ब टण उ ॾेई वेंदा हुआ घर में, रील
अच्छा। घुईंदा न अॼ, हाणे कान्हनि हाणे बाक़ी वधीक कुर्ता आनि। सलवारूं बुशेटू ईहे
अच्छा
हा
इस्कूल जा बि मिलनि हूंदव न।
हा हा सकूल ई च आ न हे म सीजन आहे न पंद्रह अगस्त अचण वारी आ। स्कूल जिं बुशेटू अछे कलर जूं नीले कलर जूं हा कुर्ता मिलंद
अचछा उ धागा बागा बकरम सभु ॾेव ह न।
धाॻो असां वठू बुकरम बटन वग़ैरह सभु ॾींदा आन।
अच्छा
हा बाक़ी धाॻो असांखे वठिणो पवंदो आ।
अच्छा, ता बि सीबो, मम्मी बि ॿई?
हा हा भई सभिनी मिली करे।
अच्छा, अथव भाभी अथव?
जी?
भाभी अथव?
टे बेनरु ऐ मम्मी आ चारहॼणा आयु असां।
अचछा ईअं अचछा पोइ टई टई भेनरियूं याने टई भेनरियूं मिली करे कंदा हूंदव न?
मम्मीअ मां सभालंदा आहियू उआ पढ़ंदी आहे।
अच्छा हो नंढियूं अथव तां खां?
हा पढन ॾिदी माय
अच्छा, सुठी ॻाल्हि आहे।
हा बाी च पासे में रहंदा। अलॻि आहे पासे में रहंदा तूं हाणे लॾे वया आहेन ॿॿैहंद।
अच्छा
ही असांजे गुयु न।
अच्छा ई में ठीक हा ठीकु आहे मालिक आहे हथा सभु
हा बस हुन जे बों खो कया न हुन खो वॾो कोई आहे?
न न उन खां वॾो कोई कन्हे मालिक जे भरोसे ई हर कोई आहे।
ह
हू सभु कुछ मालिक जो ई आहे।
हा क
हा कराइण वारो उह खाइण वारो बि सही ता चहो हह ठीक आहे जुडियिल हूंदा मालिक जे दर सां हा जुड़ियल हूंदा कयों सुठी ॻाल्हि आह।
पाण सां जोड़े रखीय
हा पाण सां जोड़े रखीय।
हू
हू ठीकु आहे ॿियो हाणे म नाश्तो में छा ठाहींदव?
नाश्ते में ॾिसोो केमहिल पोहा क अॼु भिंडियूं कंदासी भिंडियूं न ॼी भाॼी।
अच्छा।
हा भिनड्यू जी भाॼी दाल पत
ॾींदा आ न
क महिल ठाहे छॾंदा आयूं कंहिं महिल अलॻि सां कहमल ठाहे बि नथी वणे भई भाॼी त हिननजी करे कंहिं महिल दाल थी वझि चांवर थींदा।
हा असां बि मंझिन चांवर
हा चांवर थींदा आहिनि, हा कंहिं महिल हूंदी आह भाॼी। बचा को थोड़ो कोई हो न आहे। भाॼी कहमहिल चाॾे छॾंदा आहियूं ॾिसंदा आहिय हा भई खाई वठन्दा ॿार उहे भाॼी त खाई चाढ़े वठंदायूं। कंहिं महिल वरी नेरन, मंझंनि अलॻि, अलॻि खपंदी अयंन हा
हा ईअं ई कंदो आह, हर कोई ईअं ई सोचींदो आहे की ॾिसूं कहिड़ी चा्णूं था। केरु कीअं थो खाए उन हिसाब सां ई माण्हू कंदो आह।
त इंदो करे ॿार बार में वरी वस।
हू।